हां कैट गेलै रहे नै हां कैट गेलै रहे नै लागै रहै।
हां तै से हमरो एक बेर कैलो तै नै उठैले।
हुं। आर सब?
सब कही चाय सब भए गेलै।
हां चाय सब भए गेलै, चाय सब तऽ भोरे भए जाइ छै।
हां।
अन्हारे भए गेल नै तखनी पी लिया।
सब पर-पहुन सब चैल गेल।
हां तीन-तीनटा आर स्वासिन बचलियै यै।
ओ आइए तै आइ तक हम निकलिये जेबे।
आइ हां नै पहिले आर एकटा आर निकलतै आइ दूटा निकललै यै। कहलियै अस्थिर, अस्थिर-अस्थिर निकल नहि ते सबके अटैक पड़ि जेतौ उहु हु एकहक टा डिगर
एकहक का निकल सहिए कहल ये
ह आब हम दूटा बचलियै तीनटा दू टा बचलियै एकटा मौसी छै ओकरे मनीषा के नय मौसिया साउस मतलब भैया के मौसी
हव
ऊ छै एकटा हम छी बहिन मे त सब निकलि गेले बहिन मे तऽ खाली हमहीटा छीय।
हं हो आय तनिक आबियए जेबै
हँ हमूँ बारह एक बजे तक निकलियै जेबै ओ गेलैय ऑटो ओकरे मनीषाके छोड़ै लए तऽ वैह कै देलकै मनीषे कै देलकै उमहरेसँ जे दीदियो के लगमा छोड़ अभीये
अही के गाँव के छी
हँ आब ओ ठाउ स ओकरा बजेबे तऽ पैसा एक्स्ट्रा लइते फेर हमरा ने आलू के बोरा लेने छै। सौरमे आ देखियौ ने कह तऽ देलकै हम कोना मना करतियै
हँ
आ कहि तऽ देलकै जे किनाम छै अलूके बोरा ओम्हरसँ ले लेब आ पैसा देतै तखने ने
पैसा नहि देलक गऽ
नय पैसा कतऽ देलखुन अम ब हजार हजार हजारा ए हजार एगारह सौ एगारह सौ टका मे हेतै
ह नहि चल आलू लए लागब ने तहन फोन क के पूछि लेब तऽ ओहो ले सउस हला करत
हँ नहि वीडियो कॉल कए कऽ पुछबै देखेबै आलू नहि ललका आलू कहलकै ललका आलू कहलकै ठीक रहै छै ललका आलूमे कोनो गड़बड़ नहि छै आ ललका अल्लू लेए लेबै।
ललका अल्लू सड़ै नहि छै ई अल्लू बड्ड सड़ै छै
हँ कहलकै ललका अल्लू छै आ नहि तऽ हम तऽ सोचलै रहे उजरा अल्लू लेैतियै तऽ एहिठाम से लएलै छियै सुमन भैयाके राखल छै हेलो
हँ
सुमन भइया के राखल छै आठ बोरा अल्लू आठ बोरा प्याज ई सब राखल छै तऽ हम कहलियै एखक हँ हँ तब हम सोचलियै वैह लए लेैतियै लेकिन फेर ओ ओ अथी ललका अल्लू माँगै छथिन
हँ आहि के कपार पर बसतीय जे पैसा अनला त तुहे ले
हँ तऽ ओहे ले तऽ ओ अपन आब अथीके बाद अपन बेच देतै जाकऽ ओहि दोकान वला के हँ हँ ओतऽ लूटे देत प्याज कोना दै छै अहिठाम ओहिठाम
एहिठमा तऽ दैय अठाइस तमन मिस लोकल दोकान पैंतीस
हँ अइहो ठाम पैंतीस दै रहल छै
हँ
अहिठाँ पैंतीस दै छै। कहलियै रेट, जखन ओहिठा पहुँचबै तऽ रेट पुछि लेबै, तकर बाद अपन अपन लेबै।
हँ
ओना तऽ-ओना तऽ नहिये ने
सामान मिसर लेकिन दैय या, अठइस से लोकल पैंतीस
हं हम्म देख लेबै अओर सब
और सब ठीक यऽ, खुशी की करै य सुतलेय
नहि खुशी सुतलै, खुशी कच्छे बनियानमे जल्दीसँ गेलै मनीषाके बेटीके मिलै लए।
हं-हं- हं।
भाइग के गेलै, ता मे त ओ ऑटो पर चढ़ि गेलै।
गेलै आब देलकै या वएह, लड़ाइ भए रहल छै, वैह आधा-आधा पैसा लेलकैए। आब दस टका के बिस्कुट जे आनलकै या कहलियै पां चोंटा बिस्कुट ननो क दए दिहैन, नना खैकऽ दवाइ खा लेतौ। तऽ कहै। आब ओहि लए परेशान भैल छै, त पाँच टका तू कहलही ने ननाके दैलए। तऽ उ पाँच टका हम हँ हमर आऔर दी, तोहर पापा रहियौ न तू अपना पप्पा के कहलही ने पांच
दवाई खेतो, तोहर पप्पा नहि खेतौ दबाई।
यौ बैए
और लैके बारीमे तब ओकर ननौ भए जाइ छै।
हूं आर सब।
आर सब ठीक, बच्चा सबके तैयार होइते छै।
हूं एखन ओहि दिनसँ अनपट कए देलकै यए, भा भास्करके कनियां पैसा दैत-दैत आ ओ के नाम छियै मनीषा।
बाह।
किया भास्कर-भास्कर के कनिया के दूटा, मनीषा के दूइटा। आ हमर ई खुशियाँ एकटा।
ऑस्ठा पद। च्छा
पाँचटा ई तऽ एक्के साथ रहै छै। सब कहै मैंऽ के सखी छियौ मनीषा आ की नाम छियै, ओकर बेटी छियौ बेटा हँ बेटी के सखी बेटी, आ मौसी जे उ कहै ने तऽ आर ‌इ उल फुलै जाय।
उ मौसी कहै हं ओ भतीजाक के ओ बेटी ओकरा दीदी कहै। ई आर उफ लए जाय हम दीदी बनि गेलियै, हम मौसी बनि गेलै। हँ। आर सब।
और सब ठीक छै।
अहाँकेँ कतऽ जोगर लगलयै।
कि कहलिए।
अह-अहांके कतय सब जोगार लगैया, ओ जे जोगार रहैउ तऽ जोगाड़ दोसर भए गेलै।
अहाँके पहिलेे ने पूछना चाही।
हम ओ बहुत दिनक के बाद देखलियनि ओ दिन जरबे मे एले रहे। तब हम कहलियै हँ जी सरकारी नौकरी मे छै, जब करते तऽ कै लेते हमरा की पता ओ बच्चे लए पहिले
ओ बच्चा लैके आयल रहै।
नै लए कऽ नै अयलै रहै, आ अथिमें पता चललै जे सब पूछा लगले जे कनिया- कनिया किया नहि एलो। तऽ कि नाम छियै कहलकै जे हँ नै आठ महिना के बच्चा भेलैए तऽ। तै छोट बच्चाके लए कऽ किए अतै, तखैने हमरा पता चलैतऽ। ओ बहिनके बेटा लागतै।
ओहो।
वएह चाचााके बेटीके जे चचा मरलै ने। वएह चचा- चचा के बेटीके बेटा रहे। छै तऽ दोसरो लेकिन ओकरा कि नाम छियै, कहै छै हम एखन करबे ने करब।
ओकरे भैए छोटका ओ लॉ मे छै।
बांकी। कहै छै हम करबै नै करब, उएह कटिहारेमे।
कटिहार में सबटा।
हूं।
पूरा परिवारे।
हँ पूरा परिवारे। आ भास्कर।
ह गप्प दिऔ आ भास्कर।
ह ओ कनिआ कचरा भरि- भरिके दै छै ने। आ ओ फेकय ओ फेकय लए आबै छै ताहि दुआरे।
स्वभाव के सब नीक यै लेकिन अहाँ के नहिरामें।
हँ- हँ सब बढ़िआँ छै, खाली हमरा साासु ससुरके लिए केओ नहि बढ़िआँ छै।
ओकरा लि की करबै आब, सब अपन सोच के बात रहै छै। के केकरा लेल नीक रहै छै, के केकरा लेल खराब रहै छै।
छेबै करै। आर सब। कएल गेलियै रहऽ ओहिठाम।
कतऽ हुनका ओयठाम।
ओल कऽ
नै गेलौ मोन खराबे यै तऽ। आहाँ के गपो भेल?
नै हमरा गअप नै भेल।
बोखार सैद उतरले हेँ तऽ कमजोरी लगै छै।
कमजोरी कमजोरी तऽ छै सबदिन हुनका कमजोरियेे लागै छै।
हँ ई बात तऽ छै।
सब दिन कमजोरी लागै छै आ डॉक्टर कहलकैए कमजोर होय लए। आ कनिटा उनैस, बीस होइ छै तऽ ऐकरा सबके चकरे आबय लागै छै कमजोरी भए जाइ छै। मतलब बाल बच्चा के नै देखै छै जे आब हम कमजोर भेलियै तऽ कोनो बात नै बाल बच्चा कमजोर नै हुए। न। हम कमजोर नै होना हम दुनू जीव कमजोर नै होना चाही बाल बच्चा कमजोर भए।
पौआ -तोआ।
हूँ।
बाल बच्चा के चकअप कैया छेै दिल्ली मे चच्चा के?
तेैइस तारख के डेट छै बीस तारीके। पहुँच जेबै दू दिन तऽ सफाइयो करैमे लागते ऊपर से नीचा तक सगरे। हूँ।
सफाइ फेर खाना पीना तकर बाद फेर डॉक्टर लग जेनाइ आय ला जाइ हेबै।
आँय
आय लाग जाय हेबी?
हँ मम्मी रंजू दीदी नै गेलै? आज जाय हेतै। हम देख बे नेै केलियेै रैत अच्छा उ मौका हम कहलियै। एकटा आर बहिन छे रुप-
तेल रञ्जो दिदी सब।
नै ओ करन चू बौ रायत ऐह दुआरे ध्यान नेै रहलेै ओ अथी छेै ने विधवा छेै ने मौस खाय ले। नेै एलै हम कहलिये सब निकल गेलै या तैय दुआरे नै एलेै।
ओ आरो दही, चूड़ा, मिठाइए ये खाय लेथिन।
हँ नेै एहठाआइब कऽ नेै खेलके फेर ओकरा देने हेतै के हँ। हँ मौसाह भए जाइ छै ने सगरे। तैय दुआरे भातो ओहि हाथ से कखनौ छुइए देलक पैने छुइ देलक।
छु दै छै परसै बला सब। परसै मे भऽ जाय छै नै घौर मोर।
हँ, हँ। अच्छा
सब चीज छै बनबे छी परवल के भुजा बने एकद
हँ कनचू के साग बना के राखू।
कनचुके रस वाला?
हूँ।
अच्छा आइ तोड़बाबै छी कैल बना।
एहि ठाम अहियोठाम रोजे भोजे भेलेै तऽ कहियो खयबे नेै केलही?
हा ई त य जे जे एसो केलिए बहुत कम दिन लै
ह घुम
की कहलियए ने य
हा घुमस से ने तोड़बै बढ़िआँ चिक्कन चिक्कन से
हा चिकनियै‌ सऽ तो
हा छत के ऊपर उगल हेते ने वैह तोरबइ चिकन-चिकन पात
ह ई नैय यै पीछा में भउजी के बड़ी उमहर खेजाइ छै अछ तोरबाबई छियै स काइल रस बहुत दिन हमरो खाय के मोन ओ चक्का स नीक रसे लागे छै भात मे सइनक खाउ
हा भात में सइन के ओ नीक लागे छै कंचु के हम त हम त सोचलियै जे किनाम छिय काल्हि साँझ या कि नाम छिये परसू परसू भोर पत्ता तोड़ि के आनि देब है परसू परसू भोर पत्ता तोड़ि के ऐन देबय त लए क जेबय
ओत बनेयबय की
ए
बनेबइ ओत ले जाक
ने ई मांगे रहे हमरा दुनू दूटा सहेली छै ने ओ दुनूटा मांगे रहे ते कहलियै हम कहलियै भोर ओना छः बजे भोरेके ट्रेन रहै छै तै कहलिये जे किनाम छे छः बजे के जेते अनहार मे तोड़ लै ई सी ह इसलिए नै लैगल छै नै अबरी तऽ छै कि नाम छै बार‌ह बजे। ट्रेन आठ बजे नौ बजे तक निक हँ आठ बजे तक निकलबै।
ह।
हेरो छोड़ा केरा के घार नहि देखलही तू कहियो।
नहि काटिएलिये ने केरा घर लेने आबू भार मे।
नैय छै क अथी छै।
खिचै यै। कथि लै नहि एथिन लक्षमी मँ जे सौस खुब डुबडुब क खेतौ।
तीयैह।
हँ।
तब तऽ काटि लेतिए लेकिन बहुत खिच्चा छै। हे इ कहलकै रै दीदीए हम। फोन करबौ दीदी कहलकै रै जे सिंगापुरी केरा के अथी अनै ले ग
गाछ। ककरो से कटबा लिय पूछलेब फोन कै क तकर बाद लेने आबु।
हँ देखै छी ओ पाकै बला कहाँ अखन तऽ ओ शुरुआते भेलै न। नीचो मे छेबे केलै कच्चे ऊपर कनिटा जुआ गेलै।
ह नै अखन त टाइम लागत।
हु हँ हेबे सुनलिय जब तक जब। तक नानी जेतै ने तब तक पाइक जे तऽ नानी जेतै पाइक जेतै तऽ नानी कोनो दिल्ली लैके जेतै ई कोनो लग
छः अना मुर्गी नौ अना के मसल्ला भए जेते।
हँ वैह ने नहि मतलब अ। नहि ओ पाकल केरा थोड़े ने जेतै यार कच्चो कोनो ओते लए कऽ जेतै।